हेलो की हाल छै अहाँके
हाल चाल तऽ सभ ठीके छै अहाँ अपन कहल जाउ अहाँके हाल चाल सभ कैसन छै नीक छैिय कि नहि
हमर सब ठीक के छै आओर सब बताउ अहाँके कही घुमे जाइके प्लान छै कि नहि
अहाँ की कहली अहाँ तऽ एक बार फेर उे कही की
अहाँके कहीं घूमेय जायके विचार छै कि नहि
अभी तऽ हमर कॉलज गर्मी छुटी नहि भेल लगभग चार स पाँच दिन मे कॉलेज के छुट्टी भेल हो जाय तऽ हम सोचैत तनि कि एहि बार कही ठणंडी जगह पे घूम के आवल जाउ सोचैत तनि कि क्यो न इस बर वाटर पार्क घूम लिया जाय अहा हमरा जरे चलब वाटर पार्क मे
समान रहल की वाटर पार्क जेतीे घूमते फिरतीे अहाँ जे कहली कि चले लागी तऽ हमूँ सोचै छी कि घूम आउ आओर सब बतैयो न सब समाचार सब सब सही छै
हमाम तऽ कहि नी कि हमर सब समाचारी सभ ठीक छै आओर अपन कहल जाउ अहाँके एनि अभी गर्मी पड़ैत छै कि ठण्डा पड़ैत छै
नइ हमरा कने तऽ बड गर्मी छै की कहू अहाँ आगे एते गर्मी तऽ हम आब तऽ जैसे जैसे साल बीतै छै न आउरो गर्मीे बढ़ै जाइ छै छी
हम तऽ कयली तभी हमरा कनि इतने ने ठंढा पड़ैत छै इतना न ठण्ढा पड़ैत छै कि दिन भरि घरेमे बिछौना पे रहि ली कहि निकलेे के भी मान ना करली ठण्डा मे
छैय गर्मी से तऽ अच्छे छै न कि ठंडा पड़ै छै ठंडा मे तऽ ठीक छै कि रजाइ ओढ लिय अथी ओढ लिय आ ई गर्मी मे की करब एते गर्मी मी कि गरमी से त बेहाल हो जाइ छी खानओ न निक निका लागे छै खाय मे कुछो बनावो मे नीक न लागे छै
ई त बात अहाँ बिलकुल सही कहिली आओर अहाँके खाना बनाबे आबै य
ह हमरा कुछो कुछो बनाबय आबै छै किछो कछो नहि आबै छै अहाँके आबै छै खाना बनाबे
हँ हमरा तऽ खाना बनाबै आबै छै लेकिन हमरो आहे जैयसन प्रॉब्लम बा सब चीज बनाबै न आबै लाऽ कछो कुछो बना लैवाली तऽ किछो किछो नहि आबे बनाबै लेकिन जे नहि आबे बनाबै ओ हम यूट्यूबपर से सीखली आ सीखते सीखते धीरे धीरे सीखियए जायब
से तऽ अहाँ सहिए कहै छी अहाँके सर बड्ड नीक छै की कहू अहाँके कि हमूँ लैका छलियै ने तऽ हम कुछो ने बनावे छलिये हमरा कुछु जाउ नहाउ होइ छै लय बनाबे तऽ हम सोचै छलियै कि हमरा तऽ कुछो आबै एते न आइ हमर तऽ माये हमर खाना निकाल के दैत रहले की कहू अहाँके लेकिन जे अपना पे पड़ै छै न तऽ सब काम धंधा हो जाइ छै तऽ हम तऽ अपने से सब काम धंधा कय लेली अब तऽ हम सब कुछ नीक से बना लेली खाय लेली सब कुछ कर लेलियै इहे से कहे छियै कि जब बड़ होखम ने तऽ जिम्मेदारी पड़ला पर सब काम आ जाबे छै करे सही कहली न
ई सब बात अहाँ बिलकुल सही कहली अच्छा हम अहाँसँ कहैत रहि कि अहाँ आयम हमरा भी यहाँ हम घूमे गेल बानी शिमला में उहे ला बड़ ठंडा पड़े छै त आहा आयम इहां घूमे घूम लेति
से तऽ हमरो मोन छलै कि हम एयती घूमे के लेकिन की करो ई घर दुआर के काम धन्धा से फुरसते नहि मिले छै तऽ कैसे हम आयब आ ई कहब कि हँ जब हमरा छुट्टी मिलत ने तऽ हम अहाँके खुदे फोन कर के हम अहाँके बता देब कि तब हम जरूर आयब लेकिन अहाँ कहली हे तऽ हम जरूर आयब टाइम निकालके लेकिन अभी तऽ तनि मुश्किल छै काहेकि घरमे ने काम धन्धा होइ छै आ देखली ने कि आमो के सीजन छै अभी खेत बाड़ी सब ने देखे के पड़ै छै
ई तऽ बात है बड़ नीक कही आओर अहाँ कि हैत खाना पीना मे कथि कऽ कि भेल छै
तऽ खाना पीना इहे सब होले हे आज तऽ पनीर कचौड़ी इहे भेल हे अहाँके पनीर के सब्जी केना लागै छै
हमरा तऽ पनीर के सब बड़ नीक लागे छै
अच्छा से तऽ बात छै हमरो बड्ड नीक लागै छै पनीरके सब्जी अहाँके पनीर के सब्जी चावल के साथ नीक लागै छै कि कचौड़ीके साथे
हँ हमरा तऽ पनीरके सब्जी कचौड़ीके साथे बड़ नीक लागै छै
अच्छा हमरा तऽ दुनू के साथे बड़ नीक लागे छै चावलो के साथे ने जेहाँ तेज बनायब सब्जी पनीर के एकदम मीट लेखन तऽ बड्ड नीक लागे खाय में चाहे प्याज वाला पनीर बनायब तऽ बड नीक लगै छै खाय मे अहाके आरो की की चीज पसन्द छै खाय मे
अहाँके तऽ पनीर के सब्जी आबे ला बनाबे अहाँके ठीक छै जब जथि मोन करी खायके तब अहाँ बना लेबली लेकिन हमरा तऽ बनावे ही न आबेला इहे ले जब हमरा खाइ के मन करी तऽ मम्मी से घिरी काटे के पड़े ला कि मम्मी बना द बना द बना द अहाँ पूछेली से अहाँके खाना मे की की निक लगै छै तऽ हमरा खाना मे बस उहे चाव दाल सब्जी मटर पनीर के इहे सब बस बड़ नीक लागेला।
अच्छा ई तऽ बड़ नीक बात छै तब अहाँके पढ़ाइ लिखाइसभ नीक चलै छै।
हँ पढ़ाइ लिखाइ सब नीक चलै छै।
उहे न मन लगे। गा के पढ़ब तब न नहि तऽ ई दुनिया मे नै पढ़ब लिखम ते की होयत इ लागी पढ़ाई लिखाई तऽ सबसे जादा जरूरी छै। की कहु आजके दुनियामे
ई तऽ बात अहाँ बिलकल सही केहली कि पढ़ाइ लिखाई के बिना कुछ नइ छै पढ़ाइ तऽ अब जिन्दगी मे सबसे जरूरी बन गेल। बा आ हम मन लगा के सोचेली पढ़ेला लेकिन का कहू जब पर पढ़े बैठनी तऽ सोचली कि कल्हे करब कल्हे करब लेकिन कल्हे तऽ कबो आबेली ना आ हम तऽ अभी दस पन्द्रह दिनसँ पढ़बो नहि करै छिये ट्यूशन घरे तइको
अहाँके अहाँ कहियौ आम रस पिले छी।
हँ आम त रस एक बार हम खुदे से बना के हँ हम हमर भैया बहिन सभ मिलके बनयले रहली एक बार। एक तसला आम के जूस तऽ पीले रहली
अच्छा ई तऽ बड़ नीक बात। छै उहे तऽ बात हइ कि परिवार मे सब मिल जुल के कुछो बनावे ले खा ले तऽ बड्ड नीक लागले। हमरो कनि केल कि हमो गाँंव आयल छी ने तऽ बड नीक लागे छैय सब साथे मे खाना बनै छैय खााय छी पिये छी बड नीक लागल अहाँ अभी शहर में छी की?
नहि हम तऽ कहली नय की अभी हम शिमलामे छी। यहाँ बड़ा ठण्ढा बा त हम तऽ दिन भरि धने मे रह ली। कभी काल जब खेलैके मन करैेला तब बरफ से हल्का हुलका खेल लेबली आ जब खायके मन करेला तऽ होटल से पिज्जा मगा के बर्गर मोमोज इहे गरम गरम चीज खाायली कि ठंडा के चीज मे तऽ गर्मे चीज खायमे ठीक रहेला।
तब अहें के ठीक छैय अहााँ के तऽ बर्फो मे खेल लय छी आ खानो बना के खा लय छी।
अहींके तऽ ठीक बाटे की पिज्जा बर्गर लेकिन जे कहली कि अहाँ इहे सब खाइ छी। तऽ इहो सेहत के लिये ठीक नहि छैय।
ई त बात अहां बड़ नीमन ठीक बा तऽ अहाँसँ बात के बड़ निमन लागल आहां कहिली तऽ फेर हम कले जबय काम धंधा स कर के तऽ फेर हम अहाँके फेर उस कॉल करम। तऽ अहाँ हमरा से बात करम न?
हँ ठीक छैय, ठीक छैय।